की हहके ी हमरो ठीके छै ह ह हमरो ठीके छै
आओर सब बताउ
सभ ठीक छै अहाँके की समाचार छै अहाँ की करै छी
हम तऽ अभी कुछु न करै छै बस उहो तऽ क सोचै ब नी क तैक पढ़ लेती तैके आओर सब पढ़ाई कैसन चलैत बा
हमर तऽ पढ़ाइ नीके चलैत छै एहि गर्मीके छुट्टीमे अहाँके की विचार छै अहाँके कहीँ घूमेय जायके मोन करैत पछ
एक
विचार हमरो विचार इएह छै कि हमहूँ कहीँ घूम आबै छी काहेकि घरमे बैठल बैठल बोर हो जाइ छी हमहूँ आओ सब